हेलो
जी
हेलो की हाल ठीक छै।
ठीक ठीक छैय।
तू सब ठीक छी
ह हम हुँ सब ठीके छियो
बइन गेलो खाना सब
नै नहि बनलो या एखन त भात-दाइल भेलो या सब्जी बाकिये छो तकर बाद कहलिये तिलको तिलकोरा पत्ता के तरुआ तरबै
तिलकोर पत्ता हमरा सब के मिलतहै नहि छै।
नै मिलेत छे हमरा सब के बहुते छे बढ़िआँ लागै छे ओकरा तरुआ खाइ में
ने ईमहर ने मिलै छै हमरा सब कऽ
हा दाइल-भात पर ओकर पत्ता के तरुआ बहुत नीक लाग खै मऽ
ह
ह ई टाइम मे बहुत ओकर लत्ती रहै छै। बा हमरा सब के अन्हार केने छौ लाइन-ताइन सब काइट लेने छौ
इम्हरो अन्हार केने छै पता ने बारिशे होय छै आ ने सब मे रोदे उगे छै आ गर्मी तखन लैगै छै।
गर्मी केने छै अन्हारो केने छै हबा बहय छै। ह
तऽ आर खाना ने भेले बनलय एखन तक आय
ई समोय समय मे समोसा सब
ह
पकौड़ी किये ने बना ले छी चाय के संग खैयहै पिबीहे चाय
की कहल ही।
पकौड़ी आ चाय ई समय में
आवाज। तोहर नई आबै छौ। नहि गे अपना सँ बनेबहि न ओ स्वाद नहि रहतौ जे बजार आबै छै।
हँ ओ तऽ नीक ओकर स के अलगे सुआद रहै छै। हँ। ओ सब किछो देनैइयो नै रहे छै तैयो ओकर सबके नीक लगै छै। हँ। आ परे हमरा सबके बहुत मेघ लगेने छै प‌इन। अखन जे पइन पड़तौ तऽ हमरा लागै छौ जे बाढ़ि उठा देतौ।
हँ मेघ इमरो लागल छै गे। ।
दक्षिण भर सँ हमरो सबके मेघ लगेने छै।
बड लागल छै भए फेर गेहुं लाबले छत पर।
जा उठा ले प‌इन पड़तौ तऽ भीज जेतौ।
हुँ काइल भीज गेलै की करबै ओते गेहूँ भीज गेलै छत पर लारऽ ले रहे जाबे गेली उठब ले ताबे भीज गेलै।
तऽ किया ने की कहै छै उठै लेली सवेरे।
नहि लैरल रह रोदागर ने तऽ कहलिय अपन सुख। सुखै छै बढ़िआं से आ इमहर। एके बेर मे शुरू भेलै एत्तेक जोर सँ शुरू भेलौ जे जाबैत छत पर गेलिय ताबे भिज गेलै।
हँ ई सब समान म कोना लार भी केनु चीज सामान तमान आ तुरत।
हं अंगना मे नहि रहै ला रऽ बला रौद। तऽ नहि रहे छत पर केलैक आ रौदा तऽ एक दू घंटा बढ़ियां केलकै। ।
हं।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
हमरो सबके खन लगे हवा बहै छै लेकिन अखन नै लागै छौ प‌इन पड़तौ।
हं हवा खूब बहै छै।
हँ बहुते हवा बहै छै। खेत बला सबके लिए नीक छै प‌इन पड़ै छै तऽ।
। एकटा।
खेत पटतै ने।
कथी कहली।
। कहलियौ खेत बला सबके लिए नीक छै प‌इन नहि पटेतै।
ह ह अखन धन रोपनीयो ठिके अछि। बुझै अरदरा पाबन तऽ खतम भए गेल हेतै आब।
अरदरा खतम भए गेलो आब।
हँ हमरा सब के नै होइ छै।
हं।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
देखि न हमरो ओइठमा कहै छै भारती सत्यनारायण भगवान के पूजा करतऽ।
ओ कहिया छै। ।
नहि छै अखन गाममे नहि छै। चचा सब तऽ कहलकै आबै छियै तऽ करा देबै देखि ने। अखन टाइम छैय न।
मम्मी हं।
हँ सौन पूरा भए जेतै उपास सभ हुए लगतै।
पुजा पाठ सब हुए लगतै तऽ दादी माँ तऽ अखन होइ छैय नऽ।
हँ अखन होइ छैय अखन हेतै पच्चीस तारीख तक।
हूँ पानी।
कहलके ये घर से आबे ल ककरो एते ते अथी हमरा सब के बजरंग बली गरल छैय। छैय ने।
अ
हा ओ छुजा ने अबे छैय धुजा जे गरे छैय।
हा हम हमरा सब के नहि गड़े छैय एहिठाम। बाँस के
ने हमरा सबक धूजा साल भरि पर एकबरा
ओ
तऽ एहिबेरा ने बदलको हवा बिहारि बहतो तऽ टूट कऽ कखनो गिर जेते तऽ ओ नब काम खातिर बदले पड़ते। बोलत तऽ पूजा करैल तऽ कियो चाही एक गोटे।
हाँ उपास करब।
हाँ। हाँ।
भाय गेलो नहेली आ नहेली
नहेलियो पूजा
नहायके खाना बनबै छी तूहों।
कहलिय हाँ नहा ले छिये पूजा कए ले छिये तो खाना बनबै छिये। नहाय के पूजा कए के खाना हन चुलहे पर बनबे छियो।
ओ तऽ फेर देह घिना जाइ छन गे।
ह हम नहि हम ओ खातिर जे ओना गेसे पर बेसी खन बनतो कहियो काल्हि के कहे छिये चूल्हा पर बनबे किये तऽ देह घिना जेतो पूरा ता दुआरे नहाय के नहि बनबे छिये।
नहाए लेबीह ने सभेरे तऽ नहाय के टेंशने हेट जाइ छैय। आ नहि तऽ भरि दीन आसकेत लागेत रहतो।
हम तऽ कहियो काल कऽ खा ले छिये खाना आ साँझ बहुत जे गर्मी रहतो
हाँ।
त साँझ के नहाय छिये
गर्मी जहिया रहै छै ताहिया हमहुँ नेहबो सबेरे तऽ खाना बनबै छियै तऽ पूरा। खरिपिब होगोबा
आ ओ खातिर हम रात राइतो जहिया बहुत गर्मी करे छ ओहिया राइतो के नहा ले छिये हा
हा। गर्मी कहियो कालके बड्ड गर्मी के दे छे
बाप रे बहुत ई बीच मे जे दू तीन दिन गर्मी लगातार केलका से बहुत गर्मी केने रहे हा
छे
हेगे त एबरा गर्मी केलके केना अप्रेल मे कहाँ बेसी गर्मी केने रहले हा हा
बच्चा बदमासी जे देखियो बड़ बदमासी करे छै
हाँ आर सुना कतो जाइ ने छिये एखन आय कहलियों अखन कतो जाय ने छी हा
नाय जाय छो आवाज
हा आबे छो आब
हाँ कहलिये मौसम के देखेत सब काम होइ छै
हा
थीमा चैया एहेन मौसम मे ने ते कतो जाय सके छी ने कोनो काम के सके कहे छी दू घंटा तीन घंटा बला
हा
कतो जाइयो वाला नेह छे कहलिये बाजार जतिये हमरा सभ के आतेक लग मे छे सिमराही बाजार आठम मीना बाजार लागल छे मेला बहुते बड़का लागल छे
हाँ कता या
एत सिमराहिये मे या ने येभी त ओता झूला सभ आयल छे बहुत बापू सब कहे छे चल चल कहले जेबो एक बेेर सब
कहिया जेबीह त हमरो कहिये ने
का जेबो त हम केह देबो देखे छिये जेबो हमरा सिमराही के कामो छे बाजार आ के जेबो त हमरा
हेगे मीना बाजार मे सामान सब सस्ता बड राहे छे या
हा रोजलिंग कोनो सजा ने
की?
लेकिन इ जत स हम
अखोन जत तते लागल रहे छे गै सगरो लाग- ई लगा दैय छै मेला।
झूला
हमसब गेलिये रैऽ एकटा गाम गेलियोरैऽ,
बड्ड जुल्ला रहै छे।
त ओ आबैऽरहियो ओहिठम उपनयन दियै गऽ गेलिये रह चाइर दिन लय त ओयठां स आ- घुरय रिये त एत्ते बड़का मेला लागल रौह,
ह ई एतय से उठ के जाइ छै फेर ओते भीमपुर मे
हूं, आ नीक लागे छै मेला मे घुमबी फिर भी।
तोरा त बच्चो सब बड तंग करै हेतो।
बड्ड तंग करै छो बच्चा बहुत तंग करै छौ।
हं-
इसकुल भेज दय छीये ओत स- दौड क चल आबय छय
लग में छोउ तोरा सब के आंगनबाड़ी?
ह घर के बगले मे छय, आंगनवाड़ी ओत भेज जे घर तक ओ सब आइब जाइ छै दौडेत - आ जाइ छै हं जेतउ आइब जेतोउ जेतउ आइब जेतउ।
हँ आ हमरा सबके दूर बड्ड छय गे।
हं त लग-
ओखातिर बच्चा सब जाइते नय छय, ना हमरा सबके बहुत दूर छौ, गेवन इंडिया के नाम सुनने हेभी।
हँ -
ओयठमा छय।
हँ अ-
के ओते दूर बच्चा सब जेतय, पैदल एतय
हँ-
ओहो में छोट बच्चा सब के ध्यान नय राखतौ त- केहन भैऽ जाय छै डर लाग
ठीके छय त, ठीक छय त